हो
हाँ बोलू
जय मिथिला
जय मिथिला
आ ओ तहन भोजन भात तऽ अपना सब गप कैेए लेलहुँ आ अथी भेस भूसा पर तऽ बात कैए लेलउ
हाँ
पाबन तिहार सबपर जे छै से बात करियौ
पाबनि तिहार अपन सभके शुरू होइ छै अपन सबके पाबन घरक पूजा होइ छै लग पाचे से शुरू
हाँ
पहिले लग पांचे होय छै तकर बाद घड़ी पबनी होइ छै
लग पाँचेमे कथी सभ होय छै
ओ लग पांचे मे लगपांचे दूटा होय छै एगो मेना लग पांचे होइ छै एगो नग पाँचे नाग वाला नग पाँचे होय छै
नाग पञ्चमी मैना पञ्चमी
हाँ नाग पञ्चमी मैना पञ्चमी अपना सभ के जे खास होइ छै तऽ अपना सभ के नाग पञ्चमी होय छै
हाँ तऽ नाग पञ्चमी दिन की सभ होय छै
एहिमे ओकर तैयारी मूसक माटी आओर लाबा सवेरे सुबह मे जे सबसे पहिने उठत घर अंगना सब सब बढ़नी उढ़नी लगाक सब गाय के गोबर आन के घर अगना नीप कऽ पुइत कऽ तहन एकटा चूल्ही बनाइत ईटा के या पहिलेहे सँ माटी के बनल हयैत तऽ ओहिके धऽ कऽ आओर ओहि पर से धान के लाबा लाबा भुजि कऽ आओर एकटा चङ्गेरा मे राखू फेर साँझ के साँझ के टाइम में जे मे मूसक माटी मिला कऽ आओर जे पढ़े छै तिनका सब ले जा क‌ऽ पढ़ा कऽ आउर राति मे फेर खा उ कऽ आओर हुनकर नाम त जे सब घर मे छीट दियऔ लाबा अपन घोड़ा थको फेर अपन अपन बिस्तर पर लेट जाउ राति भरि मे ने उतर के नहि रहै छै
अच्छा आ ओहि दिनो सुनयमे आयल जे ओहि दिन भात नहि खायके अथि रोटी नहि खायके रहै छै
रोटी ओहि दिन रोटी नहि पकै छै
अच्छा
ह ओय दिन रोट नै पकै छै ए घर से दोसर के घर सामानो नहि जाइ छै हा
लग पाचे से चालू भए जाय छै ने लग पाचे ते सब पबनी ना छै
हाँ लगपाचे सँ शुरू सभ पाबनी भऽ जाइत छै हँ हँ होइ छै घड़ी पबनी
तऽ ओ तऽ घर गोसाई के
घरक गोसाई के पाबनि होइ छै हँ तऽ पहिले तऽ घरे गोसाई के पाबनि होइ छै तबे ने आब सभ तर बाहर पूजा सभ हेतै
बाहरक पुजा
उएह बात छै
हू
फेर घर पबनी घरक पबनी मे सेहो जे छै से अथी मतलब गोसाई साँझक पूजा में पूरी खीर सब बनै छै
पूरी खीर सभ के सभ रंग चढ़ै छै सभ के सभ गोसाई छै अपना सभ के कतेकके बेैरागन दिन होइत छै अपन सभके बुद्ध छै कतेक के शनिवार रहै छै
अच्छा
अपना सब के तऽ बुधवार छै बेरागन दिन
ओ
ओ अपना सभ के सभ पाबनी अकसरहारा पबनि नाग पञ्चमी और ई पाबनी सब ज्यादा नाग पञ्चमी तऽ अपना सभ के ब्राह्मणे सभ साथे होइ छै ने
हूँ हूँ
हँ फेर घड़ी पबनी में हमरा सबके छत्तीस छत्तीस टा सब्जी बनै छै लड्डू आटा के गहूम आटा के लड्डू पूड़ी कचौड़ी सब छत्तीस टा के बनै छै
अच्छा
हँ
ओसभ गोसाई के चढ़ै छै
सभटा गोसाइ के चढ़ै छै गोसाई के चढ़ जाइ छै ओहिमे फिर भोरके सुबह होते
चढ़े छै पूरी खीर सब ई सब त जे अपन सबके के गोसाई बंदी गोड़ैया या काली बन्दी एकरे की नहि
हँ
आ जिनका सब के गोविंन्द महाराज छै या आरो कोनो दोसर दोसर सब छै तऽ हुनका सब के त तरहस होइ छै
होइत छैहुत एह तरीका सँ होइत हेतै हिनकोसभके तऽ हुनकास सभके जे चढ़ैत हेतै से बनबैत हेथिन अपना सभके जे हिसाब सँ पूर्वज सभ कऽ एलखिन तऽ अपना सभके से होइ छै चरैत तऽ गोसाई पूजा छै तऽ गोसाई पर तऽ चढ़तै तऽ चढ़ैत हेतै जरूरे
नहि जेना कतेक आदमी के छै गोविन्द महाराज तऽ ओकरा सभके फल फूल सब जे चढ़ै छै
हँ तऽ कतेक के फलो फूल होइ छै तऽ अपना सबके सगे जे पूजा होइ छै पूरी खीर वाला यानि घर पबनि ने का घर में पूरी खीर बनबे करै छै पूरी खीर चढ़बे करै छै आ अदर इधर जे मतलब फल फूल वाला जे होइ छै पूजा गोसाई पर जे चढ़े छै ओ पूजा होइत हेतै जन्माष्टमी के समयमे
अच्छा हँ बुझियौ ने जन्माष्टमीये दिन
हँ जन्माष्टमीये दिन घड़ी पूजा होइ छै तऽ ओहि दिन फूल फले फूले चढ़ै छै आ ई वला अपना सबके संगे जे होइ छै त उ के अथी पूड़िये सब चढ़ै छै पूड़िये कचौड़ी इहे सब सदे सादि गोसाँई के चढ़ै छै
ओ तहन फेर ओहिके बाद चौड़चन
चौरचन होइ छै हँ चौठी चाँद फेर पूजा बाबू सब अपन अपन बाल बच्चाला धिया पुता ला सब चौड़चन पबनी करै छै सभ माय सब पत्नी सभ सभ अपना पति ला बाल बच्चा ला धियापुता ला सभ चौठी चाँदके पूजा पाठ करै छै ओहि तरीकासँ केड़ा पात पर राखि कऽ पूरी खीरसभ भोग लगा कऽ चौठी चाँद के हाथ उठा कऽ फेर बौआ सभके कहलक अहाँसभ भांगू फिर खुऔलक खैलक
फेर ओहिके बाद कथी सब छै
उंम्म इहे सब होइ छै आब एखन तऽ छै सावन शुरू आब तऽ सावन शुरू हेतै
हँ
सोमवारी मे कहाँ कतऽ कतय जेबै
कतऽ जेबै एम्हरे कलना हँ हैये कऽ दैत छियै
कलना कपिलेश्वर सब बेर सब बेर तऽ कलने जाइ छी एहिबेर कपिलेश्वर चलि जेब
ठीक हय हैलो
हँ कहलौं सब बेर तऽ कलने जाइ छी कपिलेश्वर चलि जायब एहिबेर
कपिलेश्वर जे छै से देखियौ इच्छा तऽ छै
हूँ हम सब तऽ अहियऽ काँवर सब सँ भऽ जाइ छियै भेंट घांट जाय त रहै छै काँवर सबके देख लैत छी हँ भवानीपुर
हँ उगना महादेव मन्दिर
मन्दिर हँ सबसँ विशिष्ट भवानीपुर आब हमरा सबके एहिमे जे छै एकटा नव गाँव छै महामृनतुंजाइए मन्दिर छै सबसँ बड़का भोला बाबा छथिन ने
अच्छा ओ शिवलिंगे के आकारमे सभचीज छै से
हूँ हूं हूं
ओ
ह
एथिन तब होतै तऽ जेबै होइय से एक सए आठ कि अठारह शायद फिट के लम्बाई छै
अच्छा
ओ
ओ
ओहो तऽ ठीके छै
ह बहुत अच्छा छै एकदम पूरा गांव में गाँंव में छै
हँ हँ तऽ अपनासब छलहुँ तीज त्यौहार पाबनि त्योहार सबपर तऽ जे हइ से चौरचन तक तऽ भइए गेल फेर ओइके बाद होय छै क होय छै कथी रक्षा बंधन
रक्षाबन्धन
कि ओइसे पहिले भऽ जाय
ओहिसे नहि एते घड़ी पबनि रक्षाबन्धन तऽ आब हेबे करतै तब हेतै घड़ी पहिले तऽ रक्षाबंधन हेतै
अच्छा पहिने रक्षेबंधन हेतै
हँ सावन मे सोमवारी शुरू हेतै तब रक्षााबंधन हेतै सावन शुरू हेतै तै तब एक दू सावन रहतै बीतल तब होतै नाग पञ्चमी तब हेतै रक्षााबन्धन
अच्छा
ओ नागपंचमी पञ्चमीके शायद पन्द्रह दिनके बाद होइ छै ने घड़ी पबनी
ओ तहन फेर ओहिके आसपास फेर हेतै जन्माष्टमी
जन्माष्टमी हँ जन्माष्टमी फेर ओहीके आस पास हेतै गणेश पूजा यानि गणेश चतुर्दशी हेतै ओहि मे ने चौरचन आबै
हाँ हाँ हाँ पहिले इन्द्र पूजा सेहो होइ छै
हाँ
इन्द्र पूजा गणेश पूजा आ ओहिके बाद सत्रह सेप्टेम्बरके विश्वकर्मा पूजा
विश्वकर्मा पूजा
तकर बाद जे छै से दुर्गा पूजा चालू होइ छै कलशथापन से
हाँ अक्टूबरमे हेतै दुर्गा पूजा ह्म
तहन दिवाली
तहन दिवाली छ दिन छै छ दिनके बाद छठि दिवाली होइ छै तब दिवालीके बिहान भने गोबर्धन पूजा होय छै
अच्छा
पहिले बड़का दीपावली फेर छोटका दीपावली तब गोवर्धन पूजा फिर गौ पूजा तब भाइदूज
अच्छा
ह्म ह
ऽ दीपावलीके बादसँ तऽ छठि पूजाके समान सब सामग्री सब नहि ओरिया सकै छै गेहूँ चावल ई सब धोइ छै तऽ ओ सब नहि छु सकै छै भाई दूज के बाद दू दिन जे गैप मिलल रहै छै पबनिके छठिके तब
हूँ
चलू तऽ अपनासभ आई जे छै से मिथिलाके भोजन भात भेश भूषा आ पाबनि तिहार सब पर तऽ जे छै से गप कैए लेलउ
हाँ आब आगे कै सब पर गप करब से सब लिख ले
मनोरञजनके विषय पर सेहो बात छै पर्यटन स्थल घुमबाक जेना कपिलेश्वर भऽ गेल कलना भऽ गेल भवानीपुर भऽ गेल गिरजा स्थान भऽ गेल फुलहर भऽ गेल विश्वामित्र अथी करुणा भऽ गेल
ह्म बिशौल तऽ भए गेल बिशौलोमे तऽ भोला बाबाक के मंदिर छै ने
चौल मे
ह्म